चओ झूलेलाल।
जय झूलेलाल, भेण जय झूलेलाल कीअं आहियो?
कीअं आहियो, मां ठीकु आहियां तव्हां ॿुधायो?
मां बि बिल्कुलु बढ़िया कृपा आहे लाल साईं जी महर थियल आ बस हलूं था हुननि जे किरपा सां, हुननि जी महर सां।
न न सही ता चयो, बिल्कुलु सही ता चयो।
ॿियो ॿुधायो गर्मी कीअं आहे तव्हांजे हेॾे?
अरे न पुछो भेण, हेतिरी गर्मी आहे ईलाही गर्मी आहे, अॼु मींहुं न पियो हुजे ह त मां त बिल्कुलु त पली बना
हलो मींहुं पियो न उहे बि भॻवान जी महिर आहे शुकरानो कयो लाल साईं जो की महिर थी तव्हां वटि मींहं पइजो थोरी गर्मी शांत थींदी पर हे बि आहे न मींहं बि अगरि सुठे सां पए थो तॾहिं त गर्मी खे थोरो राहत आ गर्मी सां न त वरी उमस वधि थी पोइ ॿ बि गर्मी थी वञेथी बि बी चुप चिपाहट थिए थी पो डीह भर आवाज़ नथी अचे तव्हाजी भेण
चवां थी सही ता चयो अॼुकल्ह त हेतरी गर्मी आ औ मीं अगर हल्की सी पई करे ग़लती सां बंद थी वञे। थी पोइ त जेको हाल थिए थो।
ॿियो छा वरी हिन सभ पंहिंजे प पचाए करे रखे। गर्मी बि लॻी थी वञे न हे थधि गरम थिए थो न जॾहिं मींह पए थो। थोरो घणो। त हुन सां वरी सर्द गरम थी, थी वञे न वरी ॿार बि मार ता पइन। थी वञन बुखारियूं थो थी वञे। अलाए छा, छा थिए थो।
अॼुकल्ह त हर ॾींहं ॿार ई बीमार पइजी वञन। मांण्हू ॿारनि खे ॾिसे पंहिंजे पाण खे।
हे बि ॻाल्ह आ हिकबु गर्मी सां धाणा वाणा बि निकिरन था न। फेस वॉश में त न पची ता वञन आारायूं थी थी वञन माण्हू कूलर बि हलाए थो सघ कुझ करे थो पर केतिरो ई करे वठे - - हाणे ठीकु आ? हलो - - हलो - -
ही मुंहिंजी
छा था चयो? हलो भेण
हलो
हा हा भेण चयो न।
पहिणे न अचे पई हा अञा आवाज़ अचे थी पहिेंणे न अचे पई।
सुनो हा अच्छा अच्छा कोई ॻाल्ह न। हलो ॿियो ॿुधायो बसि इहा ई आह की गर्मी सां थोरो जुझऊं था। कूलर में बि हे आहे न की ॾाढी मेहनत थी करणी पए वई बिन मेनत छु काथे कुझ हासिल आह एसी वेसी सां ॿि भव तो थिए एतिरो बुध तिवसेना - - की काथे एसी फटी थी बञे किथे हुनजो आउट डोर फटे थो किथे कुझ थिए थो असां त भव जे मारे एसी लराए करे रखी छॾी आ।
छे ई थो भाई भउ ई लॻंदो रहंदो आ आहे ॾींहं कुझ न कुझ ॿुधऊ था।
पोइ हिन खां सुठो सोचूं था की भई कूलर ई सही आहे ए सी लॻायूं वरी कुछ कुझु थी वञे त पंहिंजी जान प्यारी आह न हर माण्हू खें त असां पो कूलर में ही मेहनत करें ता वठऊं डेली शाम जो जो हुनमें थधो थधो पाणी भरदा आहियूं मोटर हलाए करे बर्फ विझी छॾंदा आहियूं। की कुझ गर्मी सां राहत थी वञे पर लाइट हली थी वञे न त वरी। बिना कूलर जे राहत ई न आहे होडे एसी में हे फ़ाइदो हूंदो हुयो लाइट हली वई - - त रूम थधो पहिरड़ें पो करे ई छॾंदी हूंदी त रूम थधो रहंदो आहे थोरो हिकु ॿ कलाक जो लाइट न बि आहे तॾहिं बि कम हली वेंदो आहे लेकिन अगर कूलर आहे त त वरी कम न कंदो आ। लाइट वई
न भई सही ता चयो डाट त हिते हेतिरी गर्मी आहे हेतरी छीत छिपी गर्मी आहे सम्झ में न अचंदो आहे छा कए माण्हू - -
सही गाल्ह आ - -
हर शइ खे ॾिसी करे हलणो पवंदो आहे हिकु त
ॿियो छा
मतलब उह गर्मी में दिमाग़ बि गरम थी वेंदो आहे जझक अचणु लॻंदा आहिन वेठे वेठे।
हा न चिड़चिड़ापन थे ती न माण्हुन खें वरी माण्हु छा ही करे गरमी में कुझु न कम करण रंधिणे में वञ
जझक अचनि था मन करे त मां छा कयां कंहिंखे कुझु कंहिंखे चई बि न सघां थी भई अॼ अॼुकल्ह जे ॿारनि खे त हूअं बि कुझु चई रखो पागल थी वेंदा आहिनि तव्हांजी आवाज़ थोरी घटि थी अचे हलो जय झूलेलाल भेण हा न थोरी आई लेकिन ॾ पे अञन अञ आई अञ आई अञन आई।
ठीकु आ भेण कोई क न थी वेंदो। ईअ ई बस असांजो बि कम हले थो गर्मी थोरो जूझ उजऊ था थोरी पंहिंजी बि शेवा कयूं था थोरी कूलर जी शेवा कयूं था की थोरो सो गर्मी सां बचाव थि व ने।
हा
बाक़ी त भॻवान महिर करे बारिश जीवन हिक सुठी ॻाल्हि आ बाक़ी पाणी वाणी सुठे सां पीओ ॿारनि खे बि सुठे सां पाणी वाणी पीआरो भईया पाण जी ॾाढी कमी थी माण्हुनि खे
हिम्म मां बि ॾिसां थी।
प्रया मांी रात। पाण बि सुठे सां पाणी पीअंदी आहियां ॿारनि खे बि चवंदी आहिय भईया पाणी पीअंदा रहियो पाणी पीअंदा रहियो। पाण जी कमी न थिए।
भई मां त हेहे ई मंदी आहियां की जीअं असांजा माउ पीउ असांखे पालिया हुई सही आहे मुंहिंजा बार अगर वधीक बहस चंदनि मां हणे करे पीआारंदी आहियां पाणी खे पाणी जे बगैर बग़ैर न रहणु ॾींदमि पाणी पीअणो आ। एतिरी गर्मी आ माण्हू पाणी में न पी त कीअं रहंदो। डीहाइड्रेशन थी वेंदी
त वरी ग्लूकॉन डी वगैर। ठाहे ठाहे ॾींदी रहंदी आहियां घर वारनि खे भई इीअ ग्ललुकोन बि पी वठो थोरो सो। पाणी जी कमी पूरी थिए इलेक्ट्रोल पीओ ह सब पीओ थोड़ो। खीरो वीरो वधीक खाराईंदी आयां खीरे में पाणी खीरो आ गिदरो आ पंहिंजो। हे हिंदाणो आहे हे सब वधीक खाराई ईंदी आहे पाणीअ वारी शइ जंहिंमें पाणी वधीक हुजे त थोड़ो माण्हू खे डिहाइड्रेशन न थिए हा अलाए कुछ नेटवर्क इशू हूंदो हाणे अचेव थी?
अॼुकल्ह हा हाणे अचे। हेतिरा नाटक आहिन इेक्ट्रोल बि न पींदासि। हे न छा कयूं।
सही ॻाल्हि आ चंडा ॿार त हीअं शतानियूं कंदा आहिनि न मञदा आहिनि ॻाल्हियूं। वरी कुछ थिए थो त वरी असांखे ई वरी। पागल करे था न की हीअं थी वियो मम्मी हूअं थी वियो हे थो थिए हो थो थिए। जॾहिं चवंदा आहियूं तॾहिं ॿुधंदा न आहिन पो बाद में वेही करे पो रोइण ॻाइण।
हिन लाइ त जॾहिं ॿार न हुजणु चाहंदा आहिन त मां न ॿुधंदी आहियां।
अरे पर छा पई वदो माना ॿार त पंहिंजा ई आहिन न हअं कीअं ॿारत। मूं फेरेस संगव था।
लेकिन जॾहिं मां चवां थी थी होजन बि त ॿुध जॾहिं होजन नॿुनि त मां छा भईया मां केतिरो ई मथो मारे वठदमि।
ॿार आहिनि ॿारह काथे ॿुधंदा आहिन ॿार कंहिंजी न ॿुधंदा आहिन पो। छॾो न ह सब ॿार त हीअं ई रहनिंदा उननि जो कुछ करे नथा सघूं। फ़िलहाल इ ॿुधायो तव्हां की जो आए। रोटी पाणी छा खाधो थस।
मां अॼु ॾाढो कुछ अॼु मुंहिंजे घर में महिमान आया हुया त मां त अॼु। ॾाढो, ॾाढी रोटी ठती आ, ॾाढी रोटी।
अच्छा, पो छा छा ठातो?
सभिन खां पहिरें त मां, चैरा फुल्का ठातम कॉफी सां
अच्छा, अच्छा अच्छा, छो चांय न ठैदी आ, तहां हिनन ॼे घर में?
अ न, मुखे न वणंदी आ, इन लाइ मां कैंजे लाइ न ठाईंदी आयां।
अरे! हे त ग़लत ॻाल्ह आ, तहां न पींदायो हू ॻाल्ह ॿी आ, पर ॿेन खे त
न मुखे लॻदो आ, चाय सुठी सै नाहे, त मां न पियारदम, त अॻते ॿुधो
हां
त पहिरां, सभिन खे पहिरें छा ॿुधायो पे मां छाॾींदीआं?
इयेई, चेरा फुल्का।
हा, चेरा फुल्का कॉफी ॾिन्यम, हुनजे पो मां सोच्युम अब छा ॾयां? त फिर मां थोड़ो सो, चूरो वूरो भुने करे गॾु में ॾई रख्यम।
अच्छा अछा
मसाला विझी करे, की वठो हे ई खायो तॾी ताईं, है न।
चूरो मानें, पोहो न?
हूं हूं
हा, पोहा त असांखे बि खूब वणदा एन, असां बि तरे करे कॾी हीअं भुने करे, खाईंदायूं। सुठो लॻदो आ मूंगफलिन सां गॾ, मूंगफल्यूं असां घी में फ्राई करे करे, वरी हुन में थोरो सो लूण और ॻारो मिर्च विझी करे मस्त लॻदो आ, ॾाढो इलाही वणदो आ असांखे बि।
हूं
हुनजे पो, फिर मां सोच्युम, अब फिर रोटी जो टाइम आयो, त मां सभिन खां पहिरूं त भइया दाल चांवर, दाल मां तुरई वारी चणे जी दाल, ठाए वतीयम। चांवर ठाए वत्यम।
चणन जी दाल ॾाढी वणदी आए, इल्हाई मूंखे मुखे बि ख़ूॿ वणदी आ, अंउं चणन खे चणन जी दाल खे भुॻी ठाईंदायूं न भुॻी वारी। वरी हुनसां ॻॾ न, मटर पुलाव हुजे, भुॻ भुॻा चांवर हुजेन, तांजो छा नाल हा, आलू तक हुजेन, वांङण तक हुजेन, तरयल भिंड्यूं हुजेन, सभ इलाही वण दी एन, मुखे त।
मुखे बि, इलाही वणदी एन, इलाही वणदी एन, ॾाढ
हा, वरी न बिह हूंदा इन न, असां बिह जा चिप्स ठाईंदायूं। बीह खे सन्ना सन्ना कटे करे न, उनखे तरे रिठो। तरे करे न थोड़ो गोल्ड डन ब्राउन थी वंञें न, हुन में तवे वारा जेतरा बि असांजा मसाला हूंदा इन
हां हां
जींअं धाणा पाउडर थी व्यो ॻारा मिर्च पाउडर आ, हैड पाउडर आ। तांजो जीरा पाउडर आ, है न गरम मसालो तुर सो लूंण सां गॾ, सभ मिलाए करे, मसाला हुनमें विझो मस्त कुरकुरा कुरकुरा चटपटा चिप्स ठहेन्दा इन बिह जा, एतरा वणंदाए असांजे घर में कोई बि ईंदो आ न, मां हे ज़रूर अगर बिह उन सीज़न में अवेलेबल आहिन त मां बिह जो चिप्स, सभिन खे ज़रूर खराईंदी आयां, एतरो वणदो आ सभिन खे, जेको ईंदो आ, जेको खाए हो दीवानो थी वेंदो आ, हिनजो।
वाह! ॾाढी सुठी ॻाल्हि आ हे त, तहां त ॾाढा टेलेंट यो
हा ए ला ख थोड़ा तव्हांजा भेंण, पर तव्हां ॿि ठाहे खाईंॼो ॾिसॼो ॾाढो वणदो तांखे ॿि
अच्छा! हलो मां ट्राए कंदमि ॿिल्कुलु ट्राए कंदमि, तहां मुखे चैंदव और मां न ट्राए कंदमि तव खे लॻे तो इंय ॿिल्क्
बिल्कुल- बिल्कुल, बिल्कुल भेंण हलो पो ॻाल्हायुं ता हा
हलो ठीक आ सुठो लग्यो भैया ताहां सां ॻाल्हाए करे मुखे त ॾाढो। लख थोड़ा तव्हांजा, थोराइटो- थोराइटो